हेलो आरती
हँ
जी हम सोनाली बजै छी
हूँ बाजू
हँ हम कार्य ऐप पर जे टास्क भेटल हँ ताहि सम्बन्ध मऽ फोन केने छलौ
अच्छा अच्छा
हँ तऽ अहाँकेँ टास्क भेटल
टाक्स हँ भेटल हँ हँ फोन तऽ कयने छलियै अखैन तक तऽ हम एके आदमीकेँ केलियै हँ
तऽ ई टिपा कते गोटाके करबाक छै पाँच गोटा केँ करबाक छै की
हँ पाँच आदमीे टास्क लिखल हैत ओ साइड मे पाँच आदमीकेँ
नहि लेकिन हम पाँचटाकेँ कऽ लेलियै ताहिके बाद फेर एयलै जे और पाँचटाकेँ करहीन
हँ तो जते अबे तते करियौ तऽ एक मतलब आओर बढ़िया छै नऽ फायदे आहिकेँ
अच्छा देखियौ आब की होइ छै
हँ हम अभि हँ गाँवमे
गाँवे मे रहै छी कोन गाँव अछि
हूँ बेेनीपट्टी
अच्छा अच्छा हम एतय नोएडा मे रहै छी
अच्छा अच्छा ओ तऽ अच्छा ई बताउ ई फोन केलासँ जेना अहाँ हमरा फोन केलियै तऽ फिर सिर्फ हमरा फायदा आब सिर्फ अहाँके फायदा हैत कि हमरो फायदा हैत
नहि एना ओहिमे तऽ एना लिखल छलै जँ हम फोन केलहुँ हँ तऽ हमरा सौ रुपैया आर अहाँ उठ
मतलब हम उठेलियै तऽ हमरा अस्सी रुप
अस्सी हँ आर हम केलहुँ तैं हमरा सौ रुपैया
तऽ मतलब दुनू आदमी के
हँ दुनू के फायदा भेलै हँ आरो हँ आ कहलकै ओहिमे कॉल ओहिमे लिखल छलै जे दस मिनट तक फोन हेबाक चालू रहबाक चाही
हँ हँ व‌एह हमहुँ देखलियै हमहुँ ट्राई केने छेलियै हम अपन घर मे अपन ननद के ही केने छलियै केलियै आब समझमे नै आबे छलै जे की बात करू नहि करू तऽ कहलियै चलू कोशिश पहिला बेर देख लै छियै कि की केना होइ छै अगर सँ मतलब फायदा भेल तहन तऽ कंटिन्यू राखब नहि फायदा भेल तऽ फेर
हँ एखन तऽ कन्फ्यूजने छै नया छै ने तऽ बुझैमे कनी कन्फ्यूज भऽ रहल
हँ हँ हँ हँ ताहि दुआरे ई छै कि नै कि मतलब अपनो घरो मे केकरो कऽ सकै छियै अपन हसबेंड ननद वगरा मतलब अहाँ अपन घरमे जेनाकि ननद छै
कार्य ऐप पर रहबाक चाहि हुनका ओ कार्य ऐप पर रहथिन तहन
हँ जेना आब अहाँ के हसबैंड छैथ हसबैंड ड्यूटी गेलैथ ठीक तऽ हाँ ड्यूटी गेलै तऽ घर से हुनका मोबाइलमे एप डानलोड कऽ दयौ सब किछ कऽ दियौ और
हँ लेकिन फेर एक एकटा व्यक्तिके अहाँ एके बेर फोन कऽ सकैत छियै
हँ
हँ एकटा व्यक्तिकेँ अहाँ एके बेर फोन कऽ सकैत छियै आ बार बार हसबेंडे के करबनि सेहो नहि हैत मतलब हर बेर ककरो मतलब पाँचटा जे कॉल करबाक छै तऽ हर बेर मतलब अलग अलग
अच्छा अलग अलग व्यक्ति के अच्छा हमरा भेलै जे एके आदमी के बार बार अहाँ कऽ सकै छियै पांच मिनट भोली दूध गरम कऽ लेब बोतल धोे लेब नीकसँ हँ
हँ ठीक छै ठीक छै आर छोट बौआ अछि की घरमे
हँ एखन छोट बौआ अइ अहाँके एखन दस मिनट कम्प्लीट नहि भेल ये तीने मिनट भेल ये
हँ स‌एह एकगोटा से बात केने छलियनि बड़ी का हमरा भेल जे बड़ी काल भऽ गेलै बात तऽ बादमे राखि देलियै तहन देख लियै जे नहि पाँचे मिनट भेल छेलै
नहि नहि दस मिनट मतलब ओनाहु एहिपर टाइमिंग तऽ मतलब टाइम देखाबैत रहैत छै ने एखन अहांके तीन मिनट दू सेकेंड भेल ये
टाइम जे देखबै छै से केण्डमे देखबै छै ने
नहि नहि सेकेंड मे नहि देखाबै है देखियौ ने अहाँके देखाबैत हैत आ तीन मिनट अट्ठाइस सेकेण्ड भेलै अट्ठाइस सेकेंड हँ हँ हँ हँ हँ तऽ इएह देख कऽ जे करबै न हँ भऽ सकैये लेकिन अगर जब तक दस मिनट अगर अहाँ पाँच मिनट कऽ लेलियै तऽ फेरो अहाँके ताहि दुआरे अहाँके एक सौ किछु अहाँके मतलब टाइमिंग जहन फोन कट केने हेबै तऽ अहाँके नम्बर कते बतेने छलै
नमबर तमर किछो नहि छलाह बस टास्क सबमिट करबाक छलै से सबमिट क बटन दबेलियै तऽ लिखल छलै चारि सौ बहत्तर सेकेंड
हँ नहि चार सौ चार सौ बहत्तर सेकेंड अछि है भ सकय ये
हँ ओहिपर छओ सए रहबाक चाही तहन भेल रेहते
अच्छा
हँ कियाकि दस मिनट चलबाक चाही ने तऽ ताहि ताबे छौ सौ सेकेण्ड हेबाक चाही दस मिनट द्वारा ठीक छै आओर हाउसवाइफे छियै कि किछु काजो करै छियै
हाउस वाइफ आओर मतलब अथि पार्लर
कथी
पार्लर भी छै मतलब पार्लर होम सर्विस हँ हँ
अच्छा अच्छा तऽ छोट बौआकेँ लऽ कऽ भऽ जाइए नहि हम घरेपर रहै छी हाउसवाइफे छी हम करय छलो पहिले काज कर छलै आब नए क करय छियै नहि नहि ओ सब नम्हर भऽ गेल छै एगो तऽ इंजीनियरिंग कऽ रहल अछि आओर दोसर दसमा मे छै
तहन तऽ ओ
हँ
आ गाँव अहाँ कत दिन
कथी
गाँव
गाँव हमर ई मनिगाछी अछि मनिगाछी माऊ बेहट
अच्छा हँ मनीगाछी तऽ सुनने छी
हँ आ ओ सासुर भेल आर नैहर भेल पण्डौल मधुब मधुबनीमे छै पण्डौल हँ सकरी पण्डौल ओ हमर नैहर छै ठीक छै अहाँके हसबैंड की करैत छथि
टीचर छथिन
गाँवमे टीचर छथि अच्छा चलू बढ़िआँ बढ़िआँ बात ठीक तन तऽ घरमे हमर हसबैंडके लॉजिस्टिक्स के बिजनेस छनि हँ मतलब ट्रक ट्रक से अथी रोड से एयर से माल सब पठवे छै तहम एक जगह से दोसर जगह पर अहाँ से काज करय छथिन ह्म ठीक हमरो ओ चारिए साल भेल ह एतऽ नोएडा आबि कऽ पहिले हमहँ बम्बइमे रहै छलहुँ
अच्छा
हँ तऽ हमर हसबेंड के तऽ बहुत टाइम भऽ गेले ने हमरा बच्चासभ छोट रहै तऽ हम नहि शिफ्ट भेल छलियै एतय आब ईसभ कनी नमहर भऽ गेलैएा तऽ एत एलियै हम
ठीक छै और केटा बौआ अछि अहाँके
हँ हमरा एकेटा एखन छोट डेढ साल डेढ़ साल के भी भ गेलै एखन
तहन तऽ बियाह होके दुइए तीन साल भेल होयैत
नहि बियाह के तऽ सात साल हो गेलै
सात साल हो गेलै अच्छा अच्छा हँ ठीक छै ठीक छै आइ काल्हि धिया पुता एतए लोग लेटे होबय दय छै पहिले सेटल भ जाए छै तेयके बादे हेबाके चाही नय तऽ गड़बड़ भऽ जाइ छै ने तऽ
हँ फिलहाल ओत मतलब बढ़िआ मतलबो जॉब छलै ने ओइ सब टाइम
ह, ह, ह नहि नहि सही है ठीके ठीके हं आओर सब खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
ह कि नय किना तऽ बहुत देरपे भबलै
हँ गाँवमे तऽ जल्दिए भऽ जाइ छै
हँ एगारह बजे तक काज कम्प्लीट सब खाना पीना ह ह सुबहमे इसकुल वगैरह रहल हुनका सबके आओर फेर त हमर फेर पपाजी के दुकान पर जाय के रहल ह तऽ सुबहमे नास्ता नास्ता कऽ कऽ एके बेरमे काज अइछ छै कम्प्लीट भऽ गेल जल्दी
अच्छा अच्छा ह ठीक छै ठीक छै अच्छा हमरा ई दस गो के जे लोक फोन करतै त इ त फेर अगिला टास्क जे फेर दऽ देतै पाँच गोटाके फोन करियौ तब ककरा लोक चिन्हतै ककरो तऽ चिन्है नय छियै अपनेसँ
हं
हम तऽ यो न रेंडम नंबर लेलो ओय अथी थी परसँ ओ ग्रुप परसँ आ लगा देने छियै तहिना सबके केलियै यऽ
हँ तऽ ओनाही कऽ सकै छी ने फेर अहाँ मतलब अहाँ कत मतलब कते लोग के कते सहा नंबर लेबे एह में जेना कोनो जान पहचान मतलब कोनो लड़की
आ नय कोनो जान पहचान बस एक एकटा अवन्ती जे छथिन ओ हुनकासँ स ओ मतलब हमर भगिनी छथिन
अच्छा हमु तऽ हुनके जानय छी अवन्ततीय दीदी के जाने छि
अह अवन्तीके चिन्है छियैन ओ हमर भगिनी छै हम हुनकर मामी छियनि
अच्छा
हं तऽ हुनके टा चिन्हैत छियै ओर ककरो चिन्है नय छियै से बात छै तऽ आब बार बार ककरा लोक फोन करतै आ कहली जे अगिला फेर पाँच के पाँच टा अथी दऽ दैते जे कॉल करियौ तऽ की करबै
नइ तऽ ओइमे बतेने छै जेना अपन बा मतलब दस दस मिनट पर अहाँ हसबैंड एक बार ट्राय कऽ क देखियौ न मतलब बार बार अपन हसबैंड क क जा अपन
नय नय से नय क सकय छी नय नय एना नय छै एक दिनमे एके गोटाके फोन करियौ
अच्छा से
से तऽ लिखल छै हँ हँ लिखल छै एके आदमीके बार बार नहि केने छै हमर हसबैंड छथिन ओने सइ ऐप तैप पर
आ अ नय एक त एकटा फायदा छै बढ़िया पता अय जकर बॉयफ्रेंड सब हेतय ने ओ बढ़िआँ छै अपन हमरामे
लेकिन फेर वएह बात भऽ जेतै ने दिनमे एकेटा कॉल कऽ सकै छी ने हुनका
नय ई
पाँच छओटा हेतनि किनको तऽ
हँ नहि नहि अगर एहन ऑप्शन रहिते तऽ हमरा लागे तहन तो भरि दिन सब लागले रहितेै
भरि दिन हँ सबटा काज धंधा छोड़ कऽ फोने पर लागल हेतै एतऽ बातो होइत रहिते आर अथी पाइयो छपैत रहिते
हँ पैसो छापैत रहितै अपन बातो होइत रहितै
तऽ बाँकी घरक लोकके मुँह खोलल रहितै जे भरि दिन मोबाइल में लागल रहै छै
तऽ भाइ ओकरा अर्निग कऽ के देते तऽ किया मुँह खुलल रहतै ने से बात बूझते छै काज कऽ ह।
हू, तहन फेर कि फायदा अर्निग कऽ कऽ जे घरक लोकके देने जेबै तऽ की बचत अपना सभ लगमु फेर। ठीक छै, ठीक छै। आओर सभ अहाँ तऽ तैयो करै छियै पार्लर रहै छैज़ अहाँकेँ अहाँ तैयो किछु अर्निग भऽ जाइया अहाँकेँ पार्लर रस तऽ
हँ से तऽ छै। अहाँकेँ दस मिनट कम्प्लीट होवला है।
भऽ गेल दस मिनट नहि नओ तेइस सिकांड भेलहुँँ नओ मिनट भऽ गेल।
नहि नहि आब दस मिनट कथि कहलियै।
हँ, बत्तीस सेकोंड नओ मिनट
हँ बस बस नीक दे रह एहिमे बहुत सारके फायदा है, तके हँ, हँ अन कि दीदी अड कलै स हम्र
अच्छा हुनका अहाँ केना चिन्हैत छिय।
हँ उनको हम फेसबुक के थ्रू से जानै छै।
अच्छा, फेसबुक थ्रू जान छियै हँ। ठीक छै, ठीक छै। ठीक छै, आओर सभ ठीक मौसम केहन छै।
हाँ बापरे बहुत गर्मी छै, आइ तऽ
बहुत गरमी छै, ने हँ एतौ सएह हाल छै।